हेलो हेलो।
हाँ हेलो।
हाँ।
गोर लागै छी।
खूब नीके रहू
की भऽ रहल अए
की हैत पैएन होइया तऽ पैएन होइए आब एखन कनी उबेर केलक ह तऽ पड़ल छी ई भिन भिन जगह कत कतौ लोग जायत
अच्छा आई तऽ एकादशी अई
आँ
आइ ते एकादशी
एकादशी सेहो हह रोटी वाला एकादशी ये
अच्छा के सब सहल छैय
सहल छैथ अहा कऽ भाउज पूरा एकादशी मे छैथ तोहल एकादशी मे
अच्छा
आ मैय बाबू आम रोटी दूध खा कऽ मस्त छैथ
अच्छा
आ हम आम रोटी सब्जी खा कऽ
अच्छा तऽ आई रोटी बला एकादशी नय केलेथ हन
हूं हूं हूं
भौजी रोटी बला एकादशी नय केलेथ हऽ
नय ओ केला अह नि निराहार भेलीह
अच्छा आब चौबीसो सहती
नएह ई कोन एकादशी छलै अथी के अखार के एकादशी सी में अथी होइ छै ओ
अच्छा तऽ ई तऽ ई चीज तऽ कहयके चाही नै अपने चुपे चुप सहय जाइ छैथ
छैथ अपन किछ चीज अपन भीतरे रखे छैथ बात के
इ ठीक बात नय छैय लोक किछ जानकारी भेल तऽ लोक के कहलक ने
मोन खराब रहे तैं दुआरे नय कहलिय हमरा बुझल छले तैं दुआरे नै कहलिय हमरा तऽ बुझल रहे कौन कशी के कोन महत्व छै से
अच्छा
हूं एकादशी दिन अथि परहेत छैथ भागवत भागवत पढेत छैथ
बहुत नीक बात पढ़ऽके चाही एकादशी मे महात्म
हूँ
नय अपने अपने पढ़ैत छैथ
अपने पढ़ैत छैथ तकर बाद किछ किछ सासुकेँ कहै छथिन सुनबै छथिन सस ससुरोके बतबै छथिन जे एना रहत एना करत ऐय से इ रहते रामायण पढ़त तास मोन भटकल रहतेन शरीर पवित्र रहतेन पर पैखाना पर कम ध्यान रहतै जने तने बोलै छै पैखाना
अहाँ दुनियादारी पर नय राहक सक चाही ध्यान मेन बात ई होइ छै हँ बहुत नीक बात एहि लेल नै ज्ञानी पुतौह कर के चाही पढ़ल लिखल। बाबुनीके पुतौहु लेलथि ने सुनैत। त ओ सुनैत रहैत छथि। नीक नीक बात सब।
हूँ हूँ से तऽ बाबू से तऽ कलै छै
हँ हँ।
ई रामायण पढता तऽ शुद्धता एतनि ओई पर ध्यान भटकल रहत। तैन
हँ हँ।
नहा सुना कऽ अपन रामायण धऽ दै। छनि अथी पन।
हँ तऽ काल्हि तऽ सबेरे तक छै। ने एकादशी पाँचे बजे तक
केखन तक एकादशी छै काल्ह
पाँचे बजे तक शाय
रइते तक छै।
हँ क्या तऽ देखलियैया
अच्छा नीक बात लेकिन सहल छैथ से हमरा नै ब ल त हम
किया किया नै कहलियै हूँ।
सब सुनाक
आओर सब ठीक अइ।
ठीक हाय
आइ बौआ जी के बेटाके हँ बौआ जी के बेटाके दुरागमन छनि।
अच्छा ओतय जा रहल छैथ की।
नै नै हम आई किया जाब दुरागममे
आ छोटकी सबत उतै हेती
छोटकी काकी उत छैथ मन्टु अन्नु आई गेल हैत एठँ
हँ ओ तऽ दुरागनमे कनियँके लऽ कऽ
नै अपन गेल हेए ओ तऽ मुरै त कनयाँ तऽ साँझमे जेथिन सात बजे।
अच्छा आ लड़की कोन एगो छै। आएल
क हाँ
बड़की काकी कनि गो के
कहाँ फोन लड़की छै
नै परसू अमीशा आबैत रहै तऽ देखलकै ने ओ हँ आरो
नहि नहि दोसर दोसरो हालथब
अच्छा।
लड़की कोनो नै याद अन्नू अन्नूके देख क अन्नूकेऽ चिन्है छथिन कि नै।
हँ
हँ तऽ अन्नू रहै मंटू छै आर कहाँ कोनो लड़की छै
हँ आर सब की भऽ रहल अइ तहन तऽ एखन बिजिए बिजिए सब छैथ
हूँ
एखन सब कोनो बिजी बिजी
सब बिजी बीज उमहरो पाइन भेलै
नै कहाँ भेला हो तऽ तऽ नीके बात ऐ बड गर्मेने छै
पाइन भोरो में खूब बरसल तकर बादो बरसल अ
पूरा घर पचर पचर भेल ए
नै एमहर तऽ नै बर्षा भेलै हन
नै बारिश बड़ियाँ भेलै एम्हरौ बारिश जेका बुझा छी इम्हर इ
हँ मतलब अखार बीत रहल छै आँ आब कहिया हेतै बारिश
तू सब भैरव स्थान गेल छही
आ हँ
नै
बड नीक मन्दिर भोला बाबा केँ
नै कहाँ
ई हम ओइ दिन जे अबैत रहिय ओ तऽ स तऽ ओहि दिने एलियै नै त एकटा शिवहर में छै दोकली धाम मंन्दिर ओतौ बड देखली लोक भोला बाबा केँ भीड़ अम्हरो खेने पिने छियै भीड़ बड दिक्कत भऽ चलू दोस सब दिन अब जेना आबै ओइठाम स फेर एलिय अनी सैयद पुर स वैह औराई होइत औराइए केँ बगले में छै भैरव स्थान मंदिर बहु जे मन्दिर बड भीड़ हम रो इहै छै भैरवस्थान मन्दिर बाबुल हँ बड नीक मंदिर छै एखन हऽ स
अच्छा कतऽ अराइमे पड़ै छै कटरा औराइ
कटरा औराइ लग हऽ राइ केँ बगले में हुं
राजखण्ड केँ बगल में राजखण्ड
राजखैर गाँव ओकरा बगले में हु रुनियो सैदपुर सँ तऽ मिसर जी केँ गाम स नजदीके हेतै
हऽ तऽ हेबे करतै हुनकर गाम स
हुं बड़ नीक लगलैय बहुत नीक कोनो अथी में
हँ अछ अच्छा मोनो आ मोनो आबै यऽ तऽ कहबै चलू
नै हमहुँ सब सोचलियै
हु
अब सारू अबै छथिन तऽ कल आब दोसो रउड अबै छी ऐथी से कार सब चलब बेनिवाद होइत फर्स्ट क्लास रोड ऐ
हँ।
दर्शन कऽ केँ चैल जैब आ चामुंडा स्थान देने
हँ तऽ रितिक चैल गेली।
ह तऽ ओहि दिन रितिय छोड़ कऽ अबैत रहियै न तऽ ओहि दिन आब काल देखलै दुनू मंन्दिर। अही दने एलियै। आ बेनी बादमे ऊपर भ गेल। ऊपर भ गेलियै। बेनी बाद कटरा औराई।
हॅं।
होयत एके बेर चैल गेलीयै सीवहर ओतऽ हुॅं
बहुत नीक बात। बहुत नीक बात
ह वेह न नीक मंदिर छै। वएह हम कहलीयै तु किया नै जाय छी भैरवस्था बहुत मन्दिर बहुत भीड़ भाड़ बा। अनदीना
नो आबैया तऽ हम जेएब
हुॅं आ ओहि ओहिठ से आगाँ आइब जाउ तऽ कटरा आइब जाउ
अच्छा। बहुत नीक बात कटरा तऽ चामुण्डा स्थान ने
चामुंडा स्थान भैरवस्थान
हँ हॅं नीक बात एखन तऽ देखै छियै सावन मेलाके लेल। हर ठुन एकदम मंदिर सब के सर सफाई सजावट सब भ रहल अय
ह
आ ई सौराठक के मेला अखने लागे छै।
लागल छै। क यार बारह तारीख खत्म हेतै
हँ देखै छियै। सौराठ के पंडीजी सब अतरा पतरा सब ललक
मधकार सभागाछी
सभागाछी ओ सुन्दर सुन्दर सभ बैन ठैन कऽ
छये तारीक स लागल छ स लकऽ बारह तक
हँ आ एगो आओर‌जे देखलीयै मोबाइल पर एम-सीतोमढ़ी तरफ
ह पैने ओतै लागल रहै सीतामढ़ीमे क ज कथी नाम छै। ककिल साहब केगाम रहै कुष महिला कथी वट नै नै नै सीतामढ़ीमे जे रह वोकील साहब के गांव ससौला ससौला ढेक लग ढेंग लग छै। रीगा स आगा
अच्छा।
ससौला मे ससौला पहिने ससौले मे रहै। तीनठाम लगै सभागाछी एगो ससौला सीतामढ़ी
हँ
एगो सभा गाछी एगो आओर सहरसा दिस लगे बाद मे दरभंगा महाराज अथी क के सभाागाथी अथी करबा दे पंजिकार के ओहि समय पंजी कार नै रहै छै। लगै छै। लेकिन एत पंजी कार व्यवस्था कऽ देलकै तऽ द्वारे कम महत्व जादे भऽ गेलै इतिहासिक अपन जगह तगह दऽ देलखिन। पञ्जीकार के व्यवस्था कऽ देलकै
हँ एहि मोबाइल मे देखलियै दऽ रहल छलै
तसौला
ससौला के
नक हुनका गाउदोपुर मे एगो तसौला त सीमा के कनिय- त वकील साहब हिनका डेरा पर आबै तलय न
तऽ एखन सराठ गाछी स होइ छै देबिया
आ ओपन रहैय छै पञ्जिकार अथी केलक होय नय छै अ पञ्जिकारो ओत बैसल रहल ओयठाम अ अपन सबकिछ जकरा पर ठीक भेल ओहि इरिया मे तऽ ओहिठाम से जाकऽ अपन अथी करबा लेलक ह ओठन से कम त करबा लेलक अपना कौन उम्हर कहाँ सिद्धानंत हमरा आर कऽ हमर सिद्धानंत भेल बिआह मे मगर कहाँ केकरो सिद्धान्त भेलै अखनो मधुबनीसभ दिस सिद्धान्त चलै छै
होक जाइ जिम्हर जे चलै छै ते
ह अंशू के भेल अंशू के जे कोई लग भेले त सिद्धांत भेले नहि हमरे सिद्धांत भाव गेल हतिन न जगय मे सात पीढ़ी कऽ लिखायल फोटो पञ्जीकार सब लिखके दऽ देलक जे कतहुसँ कोनो दिक्कत नय खे क सकै छी कुठनैती या